हँ चाचा गोड लागै छी आओर अहाँ के तबियत केहन य सुनलं अह डॉक्टर लग जाय वला छी होस हॉस्पिटल काऐल खुना
आ हँ आ काल्हिखन काल्हिखन डॉक्टर ओहिठन जा कऽ से एंजियोग्राफी करथिन ने तैं लऽ कऽ डॉक्टर ए रौ ओकरे
अच्छा आ हिनका मतलब हिनका कोनो दिक्क दिकक दिक्कतो छै शरीरमे
दिककत छै चलई छै कनि दूर त हकमी हुअ लागय छै चल न
यात सभ
काल्हि खुना कते बजे जायके छै ने हिनका
काल्हि खन एहिठामसँ साढ़े आठ बजे एहिठामसँ निक कल जेबै साढ़े आठ बजे क छनि तऽ अ ह आठ बजे निकल जेबै साढ़े आठ बजे तक खुलि जाइ छै तऽ फेर नम्बरो लगाबऽ पड़तै ओहिठाम ने
आ तऽ मतलब खाना पीना खा तऽ जायके छै ने कि फेर मत मतलब बासी मुँहे बजेने छनि अच्छा आओर आओर बकी हिनकर दवाइ सब जे छेन
दबाइसभ सभटा लऽ कऽ जेबै कि य जे खाइ छियै से खा लेबै भोरका दबाइ खा लेब के छै खाली ब्लड सुुगर वाला नहि खा के सुगर बलला दवाय
कतेक बजे
आब देखु कते बजे त बाजे करी छै एक बजे करी छै कि बारा बजे करी छै
अपना एडमिट कऽ के करतनि कि ओनाहिते
आ एखन तक तऽ हमरा एडमिटके बात नहि कहलक आब की करतै तऽ ऑपरेशनी एन्जियोग्राफी कयलाके बादमे जानकरती तऽ सु ढंग से फोन कर द
अच्छा तऽ मतलब काल ओहि डॉक्टर के दिन छै बैसे के
हँ हँ
अच्छा अच्छा
ओहि ओ एन्जियोग्राफी उएह वजन उएह वजनहे छै जे करतै सएह लिखलकैए
अच्छा ऐस ऐसे पहिले ई भर्ती छलन तऽ हिनका मतलब की कहल कह कहने छलनि
एहिसभ भरतीजे के लिए भेल रहै से मशीन ख खराब भऽ गेल रहै तै लकअ कहलकिन कि कितना दिन आप बैठियएगा आप निकल जाइए बारह तारीखके एक्के बार आइएगा हम आपको बिना एडमिट इही अमे जे जोग्रफ करके निकाल देंगे देखथुन केना की करै छै
अथुन तहन घरमे सभगोटा ठीक छथिन
ह
हँ तऽ किमका संघे किमका स् जे हॉस्पिटल काइलखुना आच अच्छा अच्छा
ठीक छै
ह
आओर सभ
ह
तऽ हाल समाचार सब ठीके छै आब काल्हि से केना की होइ छै परसू की कहै छै डॉक्टर ओहिके इन्तजार मे छी चिन् तुम्हर लागल हैतय ह
हँ ह ओ हँ आर पोता सब की कर छ पोता पोती सब
कहाँ उमर उमहर भेल छै की
हँ बदमाश बदमाशी करेय छैन
हँ य ये
अच्छा
ह
आ पोति कहाँ ये आन आना रे आ आब आब आब
ओ दादाजी दादाजी
हँ पोती जी
ब ठीक छी
हँ हँ ठीक छी आहँ ठीक छी
हलो हँ ठीक छै ठीक
आछ बाहरे पोती
हँ हँ
हे हे टाॅफी खेलहक ए
टॉफी खायी बोलो हा खाए दादा जी खाए दादा जी
ठीक छै बैलून लेलहक
बैलून लेगी बैलून हू और मां मन्दिर से नहि एलखिन हैन
आय
मन्दिरसँ नहि एलखिन हन
नहि कतऽ गेल छै बाब कलत ने जेकी अ गेलैये ओतऽ सब्जी लाबअ
नहि नहि मन्दिर गेल छथिन ओ नाला पर न उतस तऽ कखन एलखिन न
अच्छा
मंन्दिर गेल छथिन
ओ
हूं
ठीक छै
आओर किछु एहि बच्चाके किछु दोसर विषय पर किछु ज्ञान देथुन
आँय
आब राखल छैइ ओहि मे ज् ज्
पढ़ाई के बारे में कुछ-कुछ पढ़ाई जरूरी के न ल
ठीक छैइ हँ
हां तऽ हिनकर मतलब बड़की पोती पूछय चाहै छथिन कि पढ़ाई पढ़ाई केनाइ किया जरूरी छैय
पढ़ाइ किया जरूरी छै
ह कनि समझेथुन तऽ हिनका पढ़ाई केनाइ किया जरूरी छै पढ़ाइ करय से की होइ छै
पढ़ाई के पढ़ाइएसँ सभकिछु ज्ञान हासिल होइ छै
पढ़ाई पढ़ाइएसँ सबकुछ सब तरहक ज्ञान हासिल होइ छैय
पढ़ाई
मूर्खता मूर्खता मूर्खता के जे ऐ अथी छै शरीर में ओकरा दूर करै छैय पढ़ाई
हँअ् हँअ् से कोन विषय के पढ़ाई ठीक छथि
कोन विषय के पढ़ाई कोनो विषय के पढ़ाई कोनो विषय के पढ़ाई ए करतै ने तऽ ओहि विषय के ए ज्ञान ओकरा भऽ जेतै ह डॉक्टरी वाला पढ़ाई पढ़ डॉक्टर के जान हेतै इंजीनियर के पढ़ाई पढ़तै इंजीनियर के ज्ञान हेतै हतैे सी ए के पढ़ाई पढ़तै सी ए के ज्ञान हेतै जेहि तरहक पढ़ाई पढ़तै ताहि तरहक ज्ञान हेतै
आप क्या बनना चाहते थे
इएह सब छय आओर की
अच्छा हीन हिनका की मतलब सपना छलैन की बनयके
हमरा सबके आब की बनयके सपना रहतय सब सपना खतम भेलै मटिया मेट भऽ गेलै आब आब एके बेर सीधे ऊपर जायके सपना छय आ ऊपर जााक सब अपना छै जे ओहिठाम जा कऽ आब देखियौ की करबै हमस की नहि करबै जहन ओहिठाम जेबै तहन ने हँ ठीक छै
अच्छा ठीक छनि आओर सभ ठीक छैन नय
ला बौआ
सोना
हँ सत अच्छा अहाँ के मम्मी पापा सब ठीक छथिन मम्मी के तबियत ठीक यै ने ह
हँ सब ठीक
और अहाँके भैया क कथि के तैयारी करै छथिन
आ ओ तऽ बी सीए कर करैत छय
अहाँके कम्प्लीट भऽ गेल कॉलेज अभी तऽ बन्द छै अच्छा अच्छा एखन बन्द यऽ अहाँके कॉलेज आओर अहाँके दीदी कतऽ रहय छथिन ओ अच्छा मु मुम्बइमे आओर ओ अब ठीक छथिन ना सब आदमी अच अच्छा अच्छा आ आर हुनकर हसबेंड ठीक छथिन
हँ हँ बो ठीक छै
की करै छथिन कोन जॉब करै छथिन
आ ब तऽ इलेक्ट्रल ट्रॉनिक इंजीनियर छथि
अच्छा
हू
और अहाँ कथी केे कथी के तैयारी रै छी अहाँ ह ह
अच्छा एक्जामके एस एस सी के तैयारी करै छी
हँ शिक्षक हछी अभी तऽ ह
और अहाँके सपना की या